हेलो।
कर मित्र कन छै
अहाँ बहुत सभ सभकिछु बढ़िआ छी हा बहुत दिन बाद फोन पर गप्प भए रहल अछि हँ आई काल्हि तऽ सभ अपन अपन काजे मे व्यस्त रहैत अछि।
बिल्कूल ई बात सही छै समय निकालब कठिन भहि गेला सम मुदा कहूँ आय कि याद कर रहू
ह बस एहना ही सोचलहु बहुत दिनसँ नीके गप्प नहि भेल अछि तऽ फोने करि लेलहु
बहुत नीक कलहु। एहन बातचीत तऽ रहबे करक चाही ताहि तऽ धीरे धीरे लोग सब दूर भै जायत अछि
सही कहलहुँ अच्छा यहाँ किछु दिन पहिले कहने रही जे एकटा फिलि्म देखय जा रहल छी देखलह कि नय
ह देखलोहूँ आ सच पुछू तऽ बहुत नीक लागल
अच्छा एहन की खास बात छल जे एतयके प्रभावित भाग्य गेहलूँ
सबसे पहिने तऽ ओकर कहानी बहुत मजबूत छल बहुत दिन बाद एहन फिल्म देखलहु जो ओ केवल मारधार या दिखावा नय छल बल्कि भावनात्मक कक्ष सेहो मजबूत छल
ई बात सोन खुशी भेल आइ काल्ह ही बहुत फिल्मसभ ओ केवल दृश्य प्रभाव पर ध्यान दैत छी कहानी पर कम
बिलकुल मुद्दा एहि फिल्मसभमे मात्र सभक विकास बहुत नीक ढङ्गसँ देखाओल गेल छल शुरुआतमे अन धरी कथा जुड़ल रहल
तऽ तखन तऽ जरूर देखबऽ के चाही
हँ जरूर देखू हमरा तऽ खास की ओकर संवाद सब बहुत नीक लागल
संवाद प्रभाव तऽ भमे बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि जे संवादमे ट होइ तऽ साधारण दृश्य सेहो यादगार भए जाइत अछि
सही कहलहुँ आ एकटा बात ओरो नीक लागल जे फिल्म मे अनावश्यक दृश्य बहुत कम छल
हँ ई तऽ बहुत नीक बात भेल हँ कारण कतेक फिल्मो मे कहानी सँ बेसी समय बेकारक दृश्य खर्च कयल जाइत अछि
हँ ओहि कारण से दर्शकक रुचि कम भय जायइत अछि
हँ वैसे अहाँके फिल्म देखबऽके रुचि कहिएसँ शुरू भेल
हमरा बचपनसँ फिल्म देख देखबाक शौक रहल अछि पहिने परिवारक संग टी वी पर फिल्म देखैत रही ओहि समय अलग आनंन्द छल
आ तऽ तऽ हमरा त तो एक बार फिरसँ बोले कि कहलो
आ पूरा परिवार संग बेसीके फिल्म देखैत छल एखन जेको मोबाइल नहि छल जे सब अलग अलग देखे
अच्छा तऽ एकदम सही ह ओ समय एक संग फिल्म देखबऽके मजा अलग छल
बिलकुल हमरा याद अछि कतको बेर बिछली चल जाइत छल तऽ पूरा परिवार परेशान भइ जाय छल
हँ हँ ई अनुभव तऽ हमरो रहल अछि
ज जखन फिल्मक सभसँ महत्वपूर्ण दृश्य चलैत छल ठीक ओहि समय बिजली गायब भए जाइत छल
हुँ तखन लोक सब अनुमान लगबयके छल जे यहाँ की भेल होयत
बिल्कुल वैसे यहाँ केहन प्रकारक फिल्म बेसी पसन्द करैत छै
हमरा सामाजिक विषयपर आधारित फिल्म बहुत पसन्द अछि
सामाजिक विषय किएक
अ कारण ई अछि जे एहन फिल्म केवल मनो मनोरञ्जन नहि करैत अछि बल्कि किछु सिक्ख सेहो दैत अछि।
ई बात सही अछि हमरा एहन कथा पसन्द अछि जे हम सामान्य लोकक जीवन संघर्ष आ सफलता देखबल जाय
हँ एहन कथा प्रेरित दैत अछि
बिल्कुल अहाँ केहन फिल्म पसन्द करैत छी
हमरा रहस्य आ रोमाञ्चक फिल्म बेसी नीक लागैत अछि
अच्छा जोखिम आन धरि पता नहि चलैत अछि जे की होइ
हँ ठीके होने ओ प्रकार के फिल्म मे उत्सुकता बनल रहल अछि
बिल्कुल जतेक समय बिल चलैत अछि दर्शकक सोचत कहैत अछि जे आगाँ की होइत
हँ हमरो कतेके रहस्य फिल्म पसन्द अछि
आ जखन अंत मे सच्चाई सामने आबैत अछि तऽ अलग आनंद भेटैत अछि
हुँ सही कहलहु अहाँ सिनेमा घरेमे फिल्म देखब पसन्द करैत छी कि घर पर
दुनू अपन अपन स्थान पर नीक अछि सिनेमा घर मे बड़ा पर्द तेज ध्वनि आ दर्शकक वातावरण अलग अलग अनुभव दैत अछि
ई बात तऽ सहते छी मुदा घर पर आराम से बेसी के देखबाके सुविधा रहैत अछि
हँ विशेष कय परिवारक सङ् बिल्कुल
आइ काल्ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कारण लोक घरपर बेसी फिल्म देखयत अछि
हँ एकर प्रभाव सिनेमा घर पर सेहो पड़ल अछि
हँ मुदा जखन कोनो बात कोनो बहुत चर्चित फिल्म आबैत अछि तऽ लोग अ एखनो सिनेमा घर जाइत अछि
सही बात अहाँके अनुसार एकटा फिल्म मे सफल फिल्म सबसँ महत्वपूर्ण पक्ष की अछि
हमरा अनुसार तो कहानी बहुत महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल कारक कहानी मजबूत रहैत तऽ साधारण कलाकार सेहो प्रभाव छोड़ि सकैत छथि।
हँ ई विचार बहुत नीक अछि हमरा सेहो लागैत अछि जे कहानी आधार होइत अछि
तकर बाद निर्देशन महत्वपूर्ण अछि की
हँ एकटा निर्देशक पूरा कथाके दिशा तय करैत छथि
बिल्कुल एके कहानी अलग अलग निर्देशक हाथ मे अलग परिणाम दे सकैत अछि
सहि कहलहु हँ आ संगीता के भूमिका सेहो महत्वपूर्ण छै।
बिल्कुल कतेको फिल्म कऽ गीत वर्षोतर लोक स्मृति रहित जाइत अछि।
ह बिल्कूल सही बात कहलहु हमरा तऽ कतेको पुराना गीत एखनो सुनबा पसन्द अछि।
अच्छा पुरान गीत बाते अलग छैय ओ समय सभ पर ध्यान दे जाई छल
हा
हा अर्थ कोनू गीत बनेत चल
ह यहाँ संगीते सुने के फिल्म के दृश्य याद आबि जाइत अछि
बिल्कूल अहाँ बिलकुल कतको बेर रहन होइत अछि जे फिल्म पूरा नहि याद रहल अछि मुदा ओकर गीत लोक मनमे वर्षो तक बसल रहैत छै
ह सही कहलहु संगीत वास्तव मे फिल्माके आत्मा जे जकाँ काज करैत अछि जे दृश्य्यक संघ नीक संगीत जोड़ि देल जा तऽ प्रभाव बहुत बढ़ि जाइत अछि।
हमरा तऽ विशेष रूप से ओ गीत सभ पसन्द अछि जो एहिमे अर्थपूर्ण शब्द ह
हँ हमरो आई काल्हि ही कतेको गीत केवल कुछ समय लेल लोकप्रिय होइत अछि मुदा बहुत कम गीत। एहन होइत अछि जे दीर्घ समय धरि याद रहया
एकदम सही पहिने लोक कित सभ सेहो याद रखल छल हँ आ परिवारक सँ बेसी सुन छल
ह वैसे यहाँके कोना एहन फिल्म अछि जे यहाँ बार बार देख लू
किछु कोूर्ण फिल्म एहन छै। जे कदबो बार देख बोरियत नहि होय छै।
ह ई तऽ ओ फिल्मे सभसँ पैघ सफलता कहल जाय
बिल्कूल कारण जे दर्शक दोसर वेद सेहो ओते रुचि देखै तखन पूझ फिल्म मे किछु खास अवश्य अछि।
ह हमरो किछो फिल्म एहन अछि जे हम अनेक बेर देखलहुँ
कखनो कखनो पुरान फिल फिल्म देखला पर नाव अनुभूति होइत अछि
हँ सही बात जीवन के अनुभव बढ़ला के बाद कतेक दृश्य अर्थ बदल बुझाइत छी
बिल्कूल पहिने जे बात पर ध्यान नहि गेल रहत अछि वो बात मे स्पष्ट होए लगैत अछि
अहाँकेँ अनुसार पुरान फिल्म नीक छल कि एखनक
ई तुलना कठिन अछि। कारण दुनू समयक अपन विशेषता अछि पुरान फिल्ममे सरलता भावनात्मक गहराई बेसी छैय
ह ई बात तऽ सही अछि आ एखने फिल्म के ह तकनीक दृश्य प्रभाव ओर प्रस्तुति बहुत उन्नत भए गेल अछि
बिल्कुल मुदा हमरा लागत अछि जे जते तकनीकऽ बढ़ल अछि ओते कहानी पर ध्यान कम भेल छै
कतेको माला मे ई बात सत्य अछि
बिल्कूल हँ उत्पाद तऽ हर समय रहैत अछि वैसे अहाँके अनुसार एकटा कलाकारक अभिनय मूल्यांकन केना करबाक चाही
हमर अनुसार जे कलाकार अपन पात्रे मे एतै घूमै मिली जाइ जे दर्शक कलाकार नहि बल्कि पात्र के देखल जाय तऽ ओ सफल अभिनय अछि
वुआह बहुत नीक बात कहलु सच कहू त अभिनय असली शक्ति वही ठाम देखबाैत अछि
हँ कते के लगातार केवल संवाद बोलै छथि मुद्दा किछु कलाकार भावनाके जीवैत छथि
सही जखन दर्शक पात्रक दुःख देखी दुःखी हो लगैत अछि अथवा ओकर खुशी प्रसन्न भय जाइत अछि तखन अभिनय सफल मानल जायत
बिल्कुल हमरा क एतेक एहन दृश्य याद अछि जाहिमे कलाकार आँखिके भाव शब्द से बेसी प्रभावशाली छल
बिल्कुल कखनो कखनो मोन सेहो समवादा सँ बेसी काज करैत अछि
ह एकदम सही अहाँ सिनेमा घरके दर्शकके प्रतिक्रिया पर ध्यान दैत छी
हँ अवश्य हमरो याद छी जखन पूरा हॉल एक साथ हँसैत अछि एत भावुक भय जायइत अछि तखन अनुभव ओरो विशेष भए जायइत अछि
बिलकुल ओ सामूहिक अनुभव घर पर कम भेटैत अछि एहि कारण किछु फिल्म सिनेमा घरेमे ह देखबा के बेसी नीक लागैत अछि
बिल्कुल वैसे अहाँके विचारमे फिल्म समाज परर प्रभाव डालैत अछि कि नहि
निश्चित रूप से डालैत अछि कारण जे लोकके जे देखैत अ छी तकर प्रभाव कतेक बेर सोच विचार पर पड़ेत अछि
सही बात फिल्म फैशन भाषा व्यवहार आ सामाजिक सोच पर सेहो असर करैत अछि कितको संवाद तऽ लोक दैनिक जीवन के हिस्सा भइ जाइत अछि
हँ बिलकुल मुद्दा एहि कारण फिल्म निर्मातास सभप जिम्मेदारी सेहो रहैत अछि
बिलकुल मनोरञ्जनक संग संग सकारात्मक सन्देश सेहो देल जाइत समाजक लाभ होइत अछि
हँ हमरा लागैत अछि जे शिक्षा पर्यावरण सामाजिक समानता ओर मानवता जाहिके विषयपर बेसी फिल्म बनबा के चाही तऽ ठीक अछि फिरे बात करल जाइ अछि
बिल्कुल